हँ नमस्ते सखी की हाल चाल छै हेलो
सब ठीक हाल जाल छै
ओ आओर मौसम कइसन छै सखी हलो
बहुते धूप उगल छै यहां के मौसम भी बहुते गर्मी छै सखी एकदम लगे छै कि एकदम इंसान तो एकदम खौल जाय छै एकदम पानि रखे छै तऽ एकदम गरम हो जाय छै सखी
यहाँ पे बड्डी गर्मी छै सखी
उ तऽ अब गर्मी के टाइम मे तो गर्मीेए न लगे छै भोजन पानि हो जाय छै सखी
हँ मम्मी अब बनावे छै दुपहर के खाना
ह की बनै छै तोहर घर
हमर घर बनैत छै चावल आओर सब्जी कटहर के सब्जी बनै छै भात बनै छै
उं कटहर के सब्जी बड़ी नीक लगै छै
ह के भी नीक लागे छै
आओर बहिन के की हाल चाल छै तोहर घर में सब पर परिवार के कैसन हाल चाल छौ
सब ठीक छै हमार बहिन भी ठीक छै
हँ घर मे सब कैसन छै
हमरो यहां अहां पे भी सब ठीक छै हमर घर मे तऽ हमर चाची के भतीजी के आज अ सगाइ छै तऽ हमर घरमे तो हमर चाची लोग सब सगाई मे गेल छै तऽ ह हमर घर में खाली हम आओर माई छियै--अभी तऽ भोजन अभी बनैय छै तोर यहाँ
हमार यहा तऽ अभी बनै छै
हूँ
तो हार यहाँ बन गए छी
हाँ हमर घर मे त हमर माई सुबह ही सब बना बना लेबै छै काहे कि बड़ी धूप लगै छै ने हमर रूम हमर क हमर कमरा ऊपरे छै छत पे तऽ बड़ी धूप लगे छै छै बड़ी गर्मी बुझाय छै तऽ हमर माई नास्ता आर खाना एके बार बना लेबै छै तऽ आज तो हमर घरमे भात दाल आ भरवा करै भरबा परवल बनय छैय। तऽ वही खाय छियै। आऔर गर्मी के दिन में तऽ ऐसहु खााय के मन न करे छैय। ल खाली पानि पियएके मन करे छैय पी पी के पानि तो पेटे भर जाइ छैय। तू बताओ सखी।
हमारे यहाँ तऽ हमर माइ बनाबै छैय गर्मी मे खड़ा होके।
हू न हा तऽ हमर रूम ऊपरे छैय ने छतवा पर त बड़ी धूप लगै छैय वहाँ पे हमर माय कहै छैय अर ऐसे भी हमर घरमे खाली हम और मााय रहै छियै। तऽ दू आदमी लऽ कते बार खाना बनाबे हमर माय। तऽ एके बार बना लेबे छैय। आर हमनि एगारह बजे नाास्ता करै छियै ओकर बाद फिर भूखे न लगे छैय आ फेर तो शामके छओ बजे सात बजे भूख लगै छैय। तऽ बचल खुचल रहै छैय तऽ खााय छियै ओकर बाद फिर जरी मनी कुछ बना देवे छैय हमर माई। आओर सखी बताव? कही तोहर पढ़ाइ लिखाइ सभ कैसन चलै छैय?
सब ठीक चलै छैय।
हूं तब तो ठीके छैय पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान लगाबे पड़े छैय न।
हँ
जाना है सखी हम आबय थीय हम आबैत हलियै न अपन मामू घरसे तऽ रेलगाड़ीमे एते भीड़ भीड़ चले छैय कि का बताबे छियै सब लड़क कन लोग के भीड़ लगल रहे छैय। कोयो ई कोयो परीक्षा रहै छैय शायद आ ट्रेनमो एते लेट चलै छैय ने सखी की की बताबे छियै। एकदम हालते खराब हो जाइ छैय। की कहै सि छियै सखी अभी तो जे सब बाहर जाय वालनके बड़ी बड़ी हे जे परेशानी लगै छैय खास करकेऽ जे अ डिलेवरी बॉय डिलेवरी जे खाना पहुंचाबे रहे छैय जेकर काम रहे छैय। छैय जे ह जे ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह जे होवे छैय फ्लिपकार्ट से ओसभ सामान पहुँचाबे वालन के तऽ अभी धूप मे बड़ी मरन लगै छैय सखी।
हमार माय भी ऑर्डर करे छैय परस ओहि आज आबे छैय।
ओ हो तब शादीके पूरे तैयारी लगे छतय तुहनीके तब तो।
हँ
ओ तऽ के ऑर्डर करै छैय सखी? पर्स हो पर्स माइके पर्स।
हम ऑर्डर करे छैय और आज आबे छैय चाहे कल आबे छैय।
ओहो आ तू तू सुनल रहै छिय कि तोरो मेकअप के समान घटल रहै छैय। तऽ तूहु ऑर्डर करेके रहे छैय तऽ ऑर्डर करल छैय कि ना?
हँ सब हो गई छैय बस आबेके देरी छैय। आओर जाइके छैय।
ओहो तब तो तूबनी के तऽ बड़ी मस्ती करै छैय वहाँ शादी बियाह मे लोगन सब के साथे तऽ बड़ी मजा आबे छैय।
हमार
बोलस छखी।
हमार यहाँ तो दूगो कार्ड आ जावे छैय एगो मौसी हींया एगो भैया हींया से। आ गै छैय।
बाप रे बाप तब तो ठीक छैय कार्ड आ गेल रहै छैय तऽ अ भाय कोन भाय के शादी छैय सखी तोहर यहाँ?
हमार फुआके बेटाके छैय शादी।
ओहो तब तो सब परिवार लोग मिलल छैय तऽ तब कहाँ जाइ छैय? मौसीके यहाँ जाइ छैय कि फुआके यहाँ जाइ छैय शादी मे।
दुनू जगह जाइ छैय पप्पा बोल केने जाए छैय मम्मी बोल ओने जाए छैय।
ओहो तऽ पापा आर मम्मी के सहमति न होवै छैय दुनू ओ कहै छैय कि वहाँ चलै के ओ कहै छैय वहाँ जायके। अच्छा हमरो तो एगो मौसी के बेटा के शादी ठीक होबल रहै छैय अब देखै निमंत्रण आबै तऽ जर सोचे ह कि हँ जायके कि ना जाय पड़े अभी तक तो कुछ सूचना न छैय हमनी के।
हमार यहां त आ जाबे छैय कार्ड कल आबे छैय एगो परसो आबे छैय। हेलो
हँ सखी बोल सखी।
ह। हमर यहाँ त आ जबे छैय कार्ड एगो परसू आबे छैय एगो कल आबे छैय।
तब तो ठीक छैय सखी।
हूं
तऽ नाास्ता पानी आज की होवे छैय तोर यहाँ सखी?
हमर यहाँ हमार माय बनाबै छैय रोटी आ भिन्डीके भुजिया।
ह भिंडी के सब्जी कैसन लगै छैय? तोहराके भिंडीके भुजिया भिंडियाके सब्जी कैसन लगे छैय?
भिंडीके भुजिया अच्छा लगे छैय आ सब्जी न अच्छा लगे छैय।
ओ तब तो ठीक है लेकिन हरा सब्जी तो खायके चाही सखी। हरा सब्जीमे तऽ विटामिन रहै छैय।
भिडिए न अच्छा लागे छैय। हमार बाबूजी बार बार भिणडीे लेले आबे छैय।
ओ तऽ तू कह दिहे अपन बाबूजी के की हमराके न नीक लगे छैय भिंडी तऽ न लाबे
बाप रे ब बड़ी गर्मी छैय सखी एकदम हमर माायके तऽ घमौरी निकल जाइ छैय। दिन भरि पौडर थापते रहै छैय एकदम से। बहुते घमोरी हो जाइ छैय सखी आओर गर्मीसे तऽ लगे छैय कि एकदम आग उगलै छैय।
हमार यहाँ हमार बाबूजी अभी आबे छैय बाजार से।
ओ बाबूजी आ गेल रहै छैय।
हँ अभी आबे छैय।
ओ तऽ की लाबै छैय मार्केट से?
अभी तऽ कुछ न लाबे छैय कामसे गेल छैय।
ओ आओ सखी ए ई सीजनके तो फल आम खायल रहे छैय कि नहि खायल रहे छैय?
ह खा लेल छ हम के जदा पसन्द न छैय।
ह तोहरयके आम नहि पसन्द छैय ई तऽ गजब बात छैय।
ज्यादा अच्छा न लगे छैय खा लेबे छैय थोड़ा थोड़ा।
ओ ना सखी हमनिके तो आम आऔर लीची बड़ी पसन्द छैय। लेकिन अभी तक ई सीजन में एके दू बार लीची खायल रहे छियै। आओर अभी तऽ ज्यादे बार ने लगा मांगे मगाबै छियै लीची। अ ठीक है सखी एक एगो हमरा के काम आबे छैय तऽ हम करे छियै तोराके। जरी फुरसतमे भेल फोन नमस्ते सखी।
नमस्ते सखी।